कुछ नहि आवाज आ रहैय ह हेलो, हेलो
हेलो, हां गे कतहु घूमय जायके कोनो पलान छौ की? हेलो।
हुं।
कतहु घूमय जायके कोनो प्लान छौ की?
कतहु घुमै जायके कोनो प्लान छौ कि, हँ बहिन हमहुूँ सोचि रहल छी। छलहु, मौसम बहुत सुन्दर भ गेल छै।
त कतय जायके विचार छौ, कोनो नीक जगह सोचले छी।
हमरा त पहाड़ पर जायके बड़ मन छै, दार्जिलिंग सिक्किम चलु न
आहा पहाड़ के नाम सुन के मोन खुश भ गेल। दार्जलिंग बहुत सुन्दर जगह छै।
पहाड़ हँ ओतय के चाय के बगान त कञ्चनजंगा के दृश्य ना बड़ नीक छै।
ठीक छै त कहिया निकलबै? टिकट बुकिंग त पहिने करय लए पड़त।
अगला महीना के दस तारीख के कनि ठीक त रहत, तोड़ के राय छियै।
हमरा मंजूर छौ। हमे अपन कपड़ा लता कैमरा एखने स ठीक क लेब।
हँ बहिन खूब फोटो खिचायब मस्ती करब, हम टिकट के देख लै छियै।
चलू त ठीक छै। हँ ठीक छै त टिकट भ जाय त फोन करियौ। हमरा बड़ उत्सुकता बढ़ि गेल अछि।
एकदम, एकदम चलू आब जल्दीये भेटब आ संगहि निकलब।
हँ आ जेना जे हिस्सा, नै सुनू ने गप्प त सुनलो हमरा आरके
हुं।
आ जेना जे खर्चा जे लागैत ने जे पाइ लागै से हमरा आरके दुनू के आधा आधा बांटि लेब। जेना टिकट के दाम वहाँंके होटल उटल के रहेके खर्चा। सब हमे दोनो बाँट लेब, ठीक छै।
हँ ठीक छै, ठीक छै।
चलू हँ तब हमे अहाँ सर सामान सब पैक कर लियै छियै? आ अहाँ भी अपन सभ कपड़ा लत्ता एकटा ट्रोली मे ध लेब।
हँ ठीक छै।
हँ आ बाल बुतरू के ज्यादे ल क न चलब।
समान कम बाल बुतरू कम सबहु।
हँ आ कि ना सुनू ने बहिन अहाँ ने तनिका से नीमकी बना के ध लेब। रास्ता बाटमे खाइके होइ।
हाँ।
हाँ जेना लम्बा सफर छै ना। त तनिका बाहरके खाइ पियै से पेट गड़बड़ होबे के डर छै। त जे अहाँ तनिका नीमकी बना लेब, हमे तनिका आ सत्तू भरिके लिट्टी छानिके रख लेब। आ तनिका बासमती चूड़ा ल के रख लेब, जेना दही भेटाई न कहु त दही चूड़ा के भी नाश्ता खूब बढ़िआं हो जाइ। केहन विचार छै।
हाँ ठीक छै।
त चलू त अपन अहाँ कपड़ा लत्ता सब नीकसे रख लेब त हमे अहाँके टिकट कल करब। ठीक छै, चलू भ अहाँके भोजन पानि भ गेल?
हाँ भ गेल सब खइली।
ओ आ बाल बुतरू सभ नीक छथिन घरे।
नीक छथिन हाँ हाँ नीक छथिन।
चलू, तब ठीक छैय तब रखैत छियै चलू।